हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार
आज मित्रोम सोचलहुँ जे अपन मिथिलाके संस्कृति परम्परा आ सभ्यता पर बिस्तर सर गप करब
हँ बिल्कुल अहाँक अइ विचार बहुत नीक लागल मिथिला संस्कृति बहुत समृद्ध अछि अपन मातृभाषा मैथिली मे एकरा पर गप करह करब तऽ आरो आनन्द आयत
बिलकुल मित्र आइ काल्हि बहुत लोग अपन भाषा छोड़ि रहल छथि मुद्दा हमरा सबके मैथिली भाषा मिथिलाक इतिहास आ अपन परम्पराके रक्षा करब प्रयास करबाक चाहि
बिलकुल सही कहि लियौ जे हम अपन भाषा नहि बचायब तऽ आगे आबि रहल पीढ़ी अपन पहचान से दूर भहि जायत रह भाषा मात बोलबाक साधन नहीं बल्कि संस्कृति के आधार सेहो होइत अछि
बिलकुल मित्र मिथिलाक सबस पैध विशेषता की लागत अछि
हमरा हिसाबसँ मिथिलाक सभ से पैघ
विशेषतः यहाँ के अपनापन सम्मान मधुर भाषा लोकगीत पर्व त्यौहार आ परिवारक संस्कार अछि
बिल्कुल मित्र जखन कोनो अतिथि घर आबैथ छथि तकर हुनका आदरक स बसायल जायत अछि अछि भोजन कराओल जाइत अछि आ पूरा सम्मान देेल जाइत अछि
हँ सही क लियौ ई परम्परा सदिय से चली आबि रहल अछि अतिथि के भगवानक समान मानल जाइत अछि ई मिथिला के पहचान अछि
बिल्कुल अहाँके मिथिला कोन पर्व सभसँ बेसी पसन्द अछि
हमरा सामा चकेवा छठ जुड़ सीतल विवाहक गीत आ मधुर श्रावणी बहुत पसंद अछि एहि सब पर्व मे परिवार आ समाजक एकता देखाई दैत अछि
बिलकुल मित्र मिथिलाक भोजन के बारेमे सोचैत छी तखन तर लागैत अछि जे मिथिलाक खानपान बहुत स्वादिष्ट आश्वास्थवर्धक होयइत अछि
बिलकुल सही कहेलहु ई बात सही अछि दाल भात तरकारी साग चूड़ा दही माछ मखन सत्तु पुआ चिट्ठा आद दही चूड़ा मिथिला के विशेष भोजन मानल जाइत अछि
बिलकुल मित्र हमर ददी कहैत छथि जे घरक बनल सादा भोजन शरीरक स्वस्थ रहैत अछि बाहर क फस्ट फूड स्वादिष्ट त होयत अछि मगर मुद्दा स्वास्थ्य लेल नीक नहीं
हम सेहो एहि बात से सहमत छी आइ कालहि युवा सबक बाहरक खाना बेसी खाइत छथि जहि से अनेक प्रकारक बीमारी बढ़ी जायल अछि
मिथिलाक के विवाह समारोह से ओ बहुत प्रसिद्ध अछि विवाह मे गेल जयवा मैथिली लोकगीत सुनी कमन प्रसन्न भय जायत अछि
हँ विवाहक समय नचारी सोहर विदाई गीत आ अनेक पारम्परिक गीत गाओल जाइत अछि ई सब परम्परा बहुत पुरान अछि
बिल्कुल मित्र अहाँ मधुबनी चित्रकला देखलहु अछि
अवश्य मधुबनी चित्रकला मिथिलाक के गौरव छी एकरा देश विदेश में बहुत सम्मान भेटैत अछि
बहुत महिला सभ एहि कलाक माध्यम सँ अपन परिवारक चलाबैत छथि ई कला रोजगारक माध्यम सेहो बनि गेल अछि
सही केलिय सरकार आ समाज जे ही कलाकारे आ प्रसाद देतते बहुत लोग के लाभ भेटत
मिथिलाक लोकगीत सुनबा मे हमरा बहुत आनन्द आबैत अछि लोकगीत मे अपन संस्कृति प्रेम आ जीवनक सच्चाइ झलकैत अछि
हमरा सेहो मिथिला लोकगीत बहुत प्रिय अछि विवाह खेती पर्व त्योहारा सामाजिक जीवन लगभग प्रत्येक अवसर पर अलग अलग गीत गाओल जायइत छै
बिलकुल मिथिला लोक सब बहुत मेहनती होइत अछि चाहे किसान होती शिक्षक होती या विद्यार्थी सब अपन कर्तव्य निष्ठा पूरा करबाक प्रयास करथि
ई सही बात अछि मेहनत ईमानदारी या सरल स्वभाव मिथिला भाषिक प्रमुख विशेषता मानल जाइत
बिलकुल आइकलनि युवा सबके अपन भाषा आर संस्कृति बेचबाक लेल की करबाक चाही
सबस पहिने घर में मैथिली बोलबाक आदत बनाउ बच्चा सबके मैथिली पढ़ाओ लिखाउ आ अपन परम्पराक जानकारी दिऔ
सामाजिक कार्यक्रम आ सांस्कृतिक आयोजन मे सेहो मैथिली भाषाक प्रयोग बढ़बाक चाही कि नहि
बिलकुल सही केलियौ जे युवा सब अपन भाषा पर गर्व करत तऽ मिथिला के संस्कृति सदिखन जीवित रहत
हमरा लगैत अछि जे अपन मातृकभाषा मे बात करब एक प्रकारक सम्मान अछि
बिलकुल हमहुँ एहि बात से पूर्ण सहमत छी अपन भाषा अपन संस्कृति आ अपन पहचान के सदैव सम्मान देबाक चाही
बिलकुल मित्र मिथिलाक के इतिहास पर जतेक पढ़ैत छी ततेक गर्व महसूस होइत अछि ई भूमि ज्ञान विद्या आ संस्कृतिक केन्द्र रहल अछि
हँ हा बिलकुल मिथिला प्राचीन काल से विद्वान सभक भूमि मानल जायत अछी एतय शिक्षा दर्शन आ साहित्यक विशेष स्थान रहल अछि
हमरा लागत अछि जे प्रत्येक युवक युवती अपन क्षेत्रक इतिहास अवश्य जानबाक चाही
बिलकुल जे इतिहास नहि जानब तऽ अपन जूड़ी जड़ी से दूर भरि जायब इतिहास से प्रेरणा भेठैत
मिथिला मे बुजुर्ग सबकेँ बहुत सम्मान देल जाइत अछि हुनकर अनुभव परिवार लेल अमूल्य होइत अछि
सही केलिय घरक पेघ लोक सब सदिखन छोटका सबके सही मार्ग देखाबै छथि आ संस्कार सिखबै छथि
हमरा अपन दादाजी संग बेसी पुरान कथा सुनब बहुत नीक लागैत अछि
बिलकुल सही केलियो हमरा सेहो हुनका सबहक अनुभव से बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटत
मिथिलाक ग्रामीण जीवन बहुत शान्त आ प्राकृतिक सौंन्दर्य भरल होइत अछि
हँ हरियर खेत पोखरी आमक बगान बांसक झुुरमुट आ स्वच्छ वातावरण मन के बहुत शांति देैत अछि
वर्षाक समय खेत सभ हरियर भर जाइत अछि ओ दृश्य बहुत सुन्दर लागैत अछि
बिलकुल किसान सभ दिन राति मेहनत करै छथि हुनक परिश्रम से समाज के अन्न बैठेत्व छथि
किसान सबक सम्मान करब प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होयबाक चाहि
ह बिल्कुल सही कहलिए निश्चित रूप से ज किसान नहीं रहता तऽ भोजन व्यवस्था कठिन भऽ जायत
मिथिला मे लोकसब एक दोसरक सुख दुःखमे सदिखन स्वभाविक बनैय छथि
ह ई अपना पर मिथिलाक विशेष पहचान अछि संकट मे पूरा समाज एकजुट भऽ जाय अछि
बिलकूल मित्र आइ काल्हि समयमे इ भावना बचाकर रखब बहुत आवश्यक अछि
ह आधुनिक जीवन मे व्यस्तता बढ़ि गेल छी मुदा अपन सम्बध के मजबूत बनौने रखबाक चाही
हमरा लगत अछि जे मैथिली साहित्य सेहो बहुत समृद्ध अछि
बिलकुल मैथिली कविता कहानी नाटक आ लोक साहित्य बहुत समृद्ध अछि आ पढ़बाक योग्य अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल जे विद्यालय सबमे मैथिली पर अधिक क ध्यान देल जाय तऽ बच्चा सब अपन भाषास जुड़ल रहल
इ बहुत आवश्यक अछि शिक्षा मातृभाषा मे होय तऽ सिखब सेहो आसान होयत अछि
मिथिला के लोककला आ हस्तशिल्प विश्वभरि पहुँचबक अवसर भेटबाक चाहि
हु एहिस कलाकार सबक आमदनी बढ़त आ संस्कृति सेहो सुरक्षित रहत
पर्यावरन संरक्षण सेहो मिथिलाके संस्कृति महत्वपूर्ण भाग रहल अछि
सही बात पहिनेे लोक सब पेड़ लगबैत छलाह पोखरी साफ रखेय छलाह आ प्रकृतिक सम्मान करैत छलाह
आब फेर ओहि परम्पराके अपनाय पड़त
ह निश्चय स्वच्छ वातावरन पेड़ भविष्यक पीढ़ी लेल बहुत आवश्यक अछि
हमर गर्व अछि मित्र हम मिथिलाक संस्कृति आ मैथिली भाषास जुरल अछि
हमरा सेहो हम सबके प्रण लेबाक चाही जे जीवन भर अपन भाषा संस्कृति या परम्पराे सम्मान करब आ दोसर लोकके सेहो एकर महत्व बुझायब
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे मिथिलाक संस्कृति केवल पुरान परम्परास नहि बल्कि आधुनिक सोच आ प्रगतिक संग सेहो जुरल रहबाक चाहि
ह परम्परा आ आधुनिकता दुनु एक दोसराके विरोधी नै छथिन अपन संस्कृतिके बचाबय आधुनिक शिक्षा तकनीक सेहो अपनाबय परत
आइ काल्हि इन्टरनेट आ मोबाइलक कारणमे दुनिया बहुत छोट भेल गेल अछि एहि माध्यम मैथिली भाषा सेहो दूर दूर पहुँचि सकैत अछि
बिलकुल जे युवा सब सोशल मीडिया पर मैथिलीमे लिखत गीत कविता वीडियो साझा करत तऽ भाषा प्रचार स्वतः बढत
बिल्कुल मित्र हमर खुशी होइत अछि जखन बच्चा सब अपन दादा दादीस मैथिलीमे गप्प करैत छथि
इ बहुत शुभ संकेत अछि मातृभाषामे अपनापन नेह आ संस्कारक भावना स्वतः प्रकट होइत अछि
हमर विचार अछि जे प्रत्येक परिवारमे सप्ताहमे कमस कम एक दिन केवल मिथिलामे बातचीत होयबाक चाही।
इ बहुत नीक सुझाव अछि एहिस बच्चा सब सहज रूप से भाषा सीख जाय।
बिल्कुल मिथिलाक लोककथा आ कहावैत सेहो बहुत रोचक होइत अछि।
ह एहि कथा सबमे नैतिक शिक्षा बुद्धिमता जीवनक अनुभव छिपल रहैत। अति
पहिने रातिमे परिवारक सभ सदस्य एकठाम बेसी कथा सुनैत छल।
हँ ओ परम्परा कम होयतजा रहल अछि मोबाइल आ टीवीक कारणे लोक सब एक दोसरास कम बात करैय छथिन।
हमरा लागैत अछि जे परिवारक संग समय बिताबैयक आदत फेरस शुरू होयबाक चाही।
बिलकुल परिवारक एकता समाज के मजबुत बनाबैयत अछि।
मिथिलाक लोक सब मेहनती सरल आ ईमानदार होइत छथि। ई गुण प्रत्येक युवक केअपनायबाक चाही।
सही कहलियौ सफलता केवल पढ़ाई से नहि बल्कि चरित्र अनुशासन आपरिश्रम सेहो भेटैत अछि।
जे किओ अपन संस्कृति पर गर्व करैत अछि। तखन ओ अपन देशक सेहो सच्चा सम्मान करैत अछि।
हँ अपन क्षेत्र अपन भाषा अपन देश तीनू एक दोसरासँ जुड़ल छथिन।
हम चाहैत छी जे भविष्यमे मैथिली भाषा विद्यालय विश्वविद्यालय आ डिजिटल माध्यम सबसँ आओरो लोकप्रिय बनाए।
ई सपना अवश्य पूरा भहि सकैत छी, जे हम सब मिले के प्रयास करब
चलू आइसँ सङ्कल्प करी जे जाहि सङ्ग सम्भव हो मैथिली भाषाक प्रयोग अवश्य करब।
हम पूरा मन से एहि संकल्प मे अहाँके सङ् छी।
अपन बच्चासभकेँ मैथिली सिखायब लोकगीत सुनायब आ अपन परम्परा परिचित करायब।
हँ तखन अगला पीढ़ी अपन संस्कृति पर गर्व करैत पढ़ैत।
हमर विश्वास अछि जे मिथिलाके संस्कृति सदिखन जीवित रहत किए तऽ एकर आधार प्रेम सम्मान आ संस्कार अछि।
बिलकुल एहि मूल्य सबके कोनो समय समाप्त नहि कहि सकैत अछि
आइ अहाँसँ गप्प कर बहुत किछु नवीन सिखबाक अवसर भेटल मित्र।
बिलकुल हमरा सेहो बहुत प्रसन्नता भेल आहाँके विचार सुनी बहुत प्रेरणा भेटल
आब हमसभ मिलिकऽ अपन मित्रतासभकेँ सेहो मैथिली बोलबाक लेल प्रेरित करब।
अवश्य जतेक लोक मेथिक मैथिली बोलत ओतेक भाषा संस्कृति मजबूत बनत।
भाषा केवल शब्द न हि बल् की अपन पहचान आ अपन आत्मक स्वर होइत अछि।
एकदम सही अपन मातृभाषा पर गर्व करब प्रत्येक व्यक्तितक तऽ कर्तव्य छी।
बिलकुल बच्चन दीज अपन संस्कृति य परम्परा के सदिखन सम्मान देव
हँ हम ई बचन खुशी से दय छछै
भविष्यमे फेर एहन विषय परर विस्तारसँ चर्चा करब।
अवश्य हमरा सेहो प्रतीक्षा रहत।
आइ बातचीत हमरा लेल बहुत यादगार रहल मित्र।
ह हमरा लेल सेहो एहन चर्चा बार बार होयबाक चाही।
बिलकुल मित्रा आस बेेसी आ गप क बहुत खुशी भेल। आशा अछि जे हमसभ अपन मैथिली भाषा आ मिथिलाक सांस्कृतिक गौरव सदिन बनाएब रखब।
हँ बिलकुल सही कहलौ धन्यवाद हम सब मिली के अपन मातृभाषा अपन संस्कृति अपन परम्परा अपन मिथिल क सम्मान सदैव करब इ हमार संकल्प अछी नमस्कार।
बिलकुल मित्र बिलकुल ह हमरा लागैत अछि, जे अपन मातृभाषा के बात करब एक प्रकारक सम्मान अछि, जे युवा सब अपन भाषा पर गर्व करत तऽ मिथिलाक संस्कृति सदिखन जीवित रहत।